औ
हेलो।
आओर की भऽ रहल अय
आवाज जा रहल अछि।
हँ हँ जा रहल अइ की कऽ रहल छी।
नै दस पाँच साल च ह
हँ।
बस बैसल छलौं हें अहाँ कहू की सभ कऽ रहल छी।
किछो नय चाय पानि भऽ गेलै।
नय नय एखन तऽ नै भेलैये लेकिन हेतै आब। एगो दीदी सँ बात भेलै जलखै अखन नय एगो दीदी पूछै छलैथ हे जे म आ दरभंगा के श्यामा माइ मन्दिर केहन छै? केहन छथिन भगवती।
हँ।
ती वैहे सब पूछै छलथि।
अच्छा तऽ किये ने कहलियै हनजे ओ श्यामा माइ मन्दिर बहुत प्रसिद्ध छथिन।
हँ हुनका हम कहलियै पूछैत छलथि। हेँ जे आओर मिथिलाञ्चलमे कतऽ की छै। कनि कहियौ हमर अछि इहे सब।
हुनका एकेठमा कहितियनि जे छै से अथि अहाँके मिथिलाके बहुत चीज प्रसिद्ध अछि जेना अहाँके घैल होइ छै। अपन सबके माटिके घैल भेलै आओर अहाँके हँ कुम्हार जे बनबै ये जे तमघैल भेलै। ओर अपना सब देखैत हेबे दही जे छै। से अथी मे मटकूरी मे पौड़ै छै। तऽ ईसभ जे छै। से अपन मिथिलाके मखान मखान भेल जे कोजगरा जे अपन सब के अबे या देखैत हेबे जे बिियाह के बाद जे
हँ पइ कहाँ से धोइ छ। हँ
हँ ओहिमे पान मखान जे परसैत छै। ईसभ अहाँके मिथिला के बहुत प्रसिद्ध भऽ जाइत छथि। ने
हँ उह बात हुनकाम कहलियनि हे जे अहाँ जाउ एो मिथिलाञ्चल घुमू केहन लागी। अहाँके जेबै तऽ खुद पता चलि जायत।
हँ तऽ उएह होइते छैौ। कए हुनका कहलियै जे अहाँ आउ मिथिलामे अहाँकेँ जे छै। से अहाँ हर जगह घूमल हयब मगर एकटा मिथिला के जे हवा वातावरण जे अहाँके लागत। ओ अहाँके बुझायत जे अहाँ कोनो स्वर्ग में आयल छी। एतेक हमर सबके पानि एतेक पानि मिलतै। अच्छा। तऽ नहि हुनका कहियौ ने अहाँके हुनका छठिमे जे छै। से लाउ ओ जे छठिमे। देखथिन जे अपन सबके अपन सभके जे माँ आऔर चाची सब जे ठाढ़ होइ छथिन। पानि मऽ जखन सूर्य भगवान उगै छथिन। और अस्तो होय छथिन। दुनू कला मे जे द छथिन। अर्ग ओ सब जे देखथिन तऽ हुनका सब बुझेते जे हँ हमस जे एकटा बिहारी के मिथिलाके की पहचान हइ से अहाँके जे छै। से हुनका पता चलतनि
हँ तऽ ओ उएह चीज पूछैत छलखिन। हेँ जे हम कहियो बिहार नहि गेलहुँ हेँ जे की से केना की होइ छै। से बताउ तऽ हुनका हम उएह चीज सब बतेलिय एक बेेर अहाँ बिहार आउ और देखियौ मिथिलाञ्चल मऽ की सब चीज छै।
अच्छा। तऽ हुनका हँ हँ तऽ हुनका कहियौ जे हमरे सङ्गे चलू। अपने संगे जे छै। से हुनका लाउ
हँ एहि बेर छठिमे। हुनका साथे लऽ आनै छी।
अच्छा तऽ हुनका जे छै। से लाउ आओर छठि मऽ जे छै। से आउ
हँ ताहिके बाद हुनकासभ किछु देखेबनि जे देखियौ हमर मिथिलाञ्चलमे कतेक चीज प्रसिद्ध छिय।
आओर अपन सभके जे छै। आओर हुनका जखन गाँंव आनब तऽ अथि जानकी जी जे छथिन। अपन सभके सीता हँ। जनकपुरमे तऽ हुनका जे छै। से अहाँके ओहो चीज देखा देबनि जे एते अहाँके माँ सीता के जे छै। से हुनकर ससुराल इएह छियनि। नेहियर सॉरी नेहियर
हँ अयोध्या ससुराल छै। नऽ
हँ अयोध्या हुनका ससुराल छैयन। आओर हुनका जे छै। से माता के अथी छनि। जनकपुर मिथिला
हँ कहलियै ने हर बेेरा वहाँ जनकपुर घुमि लिअ, श्यामा माई मंदिर घुम लिअ। बहुत एहन जेनाक मिथिला हाट भऽ गेल बड एहनठ मं छै जे अहाँ घुमि सकैत छी। मिथिलाञ्चलमे तऽ कहलैत है जरूर एहिबेर आबैत छी आओर
त हुनका हुनका जे हुनका जे मिथिला आनब तऽ हुनका जे छै नऽ से अपन अथी भनसा घर देखा देबय। जे अपन सभके भनसाघर होइ छैय अह मिथिलाट के जे भनसा घर होइया
हँ
ओ जे छैय से अहाँके जखन हुनका मरुआ रोटी मकई के रोटी जे नहि दैया थारी मऽ खाय के लेल।
हँ हँ मड़ुआ रोटी मकइ रोटी।
हँ ओ सब जे हुनका सबके जे खूयेबनि
हँ तऽ हुनका सब की आनन्द एतै।
हू तऽ ओसभ जे खेथिन आओर मटकाके जे होइएा अथी घैल जे होइए ओहि मु कऽ हुनका पानि देताान पीबे कऽ लेल तकर बाद कहथिन जे हँ मतलब जे छैय से ई अहाँके मिथिला के।
हँ जेकि ओतय तऽ उपलब्ध छैय ओ तऽ कहबे ने करबै जे जाउ घूमू। नइ तऽ सङ्गे चलू घुमा दै छी हमसभ।
आ ह तऽ ओ जे छैय जाबे तक अपनेके अहाँ सऽ घुमेबै नहि ताबे तक हुनका पते नहि चलतनि जे कतय की छथिन अपन सभके फेमस चीज। अपन सबके जे छैय से अहाँके खेत जे छैय देखा देबइन। जे और ओ जे छैेय मंदिर देखा देबनि अहाँके ओ भवानी पुर के जे मंदिर छथिन उगना महा देव ओ देखा देबनि हँ तखन तऽ जे छैय से अथी मिथिला हाट देखा देबनि।
हँ ओ मिथिला हाट तऽ जरूर देखा देबै जेकि एखन तक खूब चला चलती छैय।
आ एखन दरभंगा के जे छैय से दलान से फेमस भऽ गेलखिन हेँ।
अच्छा दरभंगा के।
हँ दलान एकटा छथिन दलानो हुनका जे छैय घुमय कऽ उऽ जगह छैय तऽ ओतौ अहाँके जे छैय से देखा देबनि। तकर बाद जे छैय से अपन सबके जे कलम अछि जेहिमे आम
हँ बिलकुल कोलम गाजी जेकी अथन तऽ छैये हम उताइ भ रहल छी कहलखिन से साथे चलै छी तहन एहि बेर देखा दिअ सब कििछ कहलै ने ठीक छै य चलू देखा दै छी।
आम देखा देबनि तखन से लीची देखा देबनि नारियल जे छैय से अपन सबके जे फरइय।
हँ नारियल छैय ओ सब बाहर के रहवला ओसभ शुरुे से छथिन तऽ जरूर हुनका सबके नीक लगतन ईसभ।
ह तकर बाद जे छैय ईसभ सबटा हुनका जे देखेबै नऽ तखन कहथिन जे ह मिथिला जे छैय से वास्तविकमे लोक लोक बजै छैय ओहिसँ जे छैय जखन सामने मऽ लोक अबैया तऽ लोक देखै छैय तखन ओ आदमी कनि अहाँ के यकीन करे छै लय जे हहाँ मिथिला नगरी छियै।
हँ सही बात कहैत छी सुनलासँ ज्यादा देखलामे नीक लागैत छैय ओसभ चीज आ ओहोसँ ज्यदा नीक खन घुमथिन तऽ आओर नीक लगतनि।
तकर बाद हुनका जे छै से अहाँके ओ माछ तऽ नहि बुझैत छथिेन ओसभ तऽ बाहरके आदमी छथिन। एतेक नहि बुझैत हथिन
हँ कहै छलखिन कि नहि जे बर वालला माछ खााय छी ओ हम कहल अहाँ आउ हमके ने अपन पोखरि के माछ खुएब।
हुनका जे छैय सऽ अपन पोखरि के माछ जे छैय अहाँके जखन हुनका खुएबै हुनका जखन ओ खेथिन और अपन ओ पानि मे जे माछ मारै छै। गाँव मऽ बंशी लगता जखन ओ देखथिन तऽ कहथिन जे ई की स्वाद अछि। कि तऽ अपन सबके जे माटि पान के जे स्वाद छै से अहाँके दोस सबठाम अहाँके स्वाद नहि भेटत
हँ सही बात आग तामे अपन पोखरि के माछ ओ तऽ अलगे होइ छै।
अपन सभके संस्कार जे अछि से मेन अपन सभके आदमी संस्कार जे जनैत छैथ। ओ अपन सभके धार्मिक लऽ कऽ जानेत छथि। बुझलियै अपना सब जे पूजा पाठ जते करै छियै ताहि लऽ कऽ मिथिला आदमी के छै ने से नाम से आदमी जे छै से प्रचलित छथि आ दोसर माँ जानकी जे छै से अहाँके नैर नैहर छनि ताहि लऽ कऽ जे छै आदमी आओर कनि जलैत छै ह
हँ ताहि दुआरे तऽ सभ चाहैत छथि जे हम जाइ जनकपुर एकबेर देखी सुनी।
हँ ओ जे छै से जखन मंदिर देखथिन तऽ कहथिन हँ वासिक में जानकी जी के मंदिर जे छै। छैन हुनकर एतेक सुकून भेटैत छै ओहि मंन्दिर मे जे हम अहाँके की कहि सकै छी।
ई नहि ई चीज अहाँ सही मे कहै छी ततेक सुन्दर लगैत रहैत छथिन नऽ
एतेक नीक लगैत छथिन आ मैया जेना लगै छथिन जे हँसैत रहै छथिन खिलखिल।
हँ जनकपुर के जे मतलब ऊपर हुनकर जे छड़ छै ओहि पर तऽ आर हुनकर एते नीक बनावन बना कऽ रखने छथिन सब बीडी ओ सब
कहियओ गेल छी ऊपरमे कि नहि।
ओ मंदिर केथी पर मतलब छत पर की
हँ छत पर गेल छी कि नहि।
नहि हम गेल नहि छी मगर मन्दिरके अन्दरमे जे छै से हम अहाँकेँ हम दर्शन कयने छियनि।
हँ नहि नहि हमसभ तऽ कतेक बेर गेल छी। जेनाकि ओ जनम लेलखिन ओ माइट तरसँ ओहो निकल छथिन ओहोोक के सब किछ एक एक एकटा वीडियो बना कऽ राखल गेल छै हुनकर कपड़ा बच्चा वाला पैघ वाला सब किछु।
अ सभटा अहाँके जे छै से ओ की खाइत छलखिन नहि केलखिन बच्चामे केना ओ पढ़ाई केने रहथिन हुनका कोन टीचर पढ़ेलकनि। नहि पहिेलकनि कोन कपड़ा पहिरलखिन। ए टू जेड माँ के जे छै सबटा हुनका अथी केने छै।
हँ सब अहाँके ऊपर मे देखय के लेल मिल जायत।
सभटा ए टू जेड हुनका जे छै से अहाँके सभटा छनि। रहै छैन।
तैं कहै छीय एक बेेर आउ हमरा साथे चलू जनकपुर हम अहाँके सस घुमा देब। अहाँ कनि मनी देखने हब हम सबटा देखा देब।
नय हुनका हुनको लाउ बुझलियै एहि बेर जे छै से से जे आ अपना सब अपना सभ जे छठि मे चलब त ओहिमे जे छै हुनका जरूर लायब
हँ हुनका ओ दीदीे के
हँ हुनका जे छै जरूर आनब आ ओर हुनका कहबनि जे दस दिन के अहाँ टाइम बचा के बौआ सब के सेहो ल लिय संगग में और चलू और ओतय जे छै से अहाँ रहू। ओतुका जे छै से बात करू विचार करू हमर सब मैथिल कलर सीखू तना हमस बाजै छियै हुनका सबके से शौख लागै छनि अपना सब जे गप करै छियै मैथिल मे हुनको सभ के मोन होइत रहैत छाई जे हमहु बाजू
लागै कियाकि ओ हिन्दीए मे बात करै छथिन जादातर त इंग्लिश चले छै लेकिन हिन्दियो बाजै छथिन
हँ त हुनका सबके शौख लगे छनि जे अहाँ गप करी अथी करी त हुनका कहबनि जे अहाँ दस दिन रहब ने त ओहिमे अहाँ बहुत किछु सीख लेब जतेक हमर सब के अहााँके छोट छोट शब्द य सभटा अहाँ जे छै से बजनाइ सीख लेब सभटा बजनाइ अहाँ सीख लेब अपने आप सबटा ओ सीख जेथिन हुनका जरूर लउ बुझलियै हुनका जे छै से कहियौ जे चलू अहाँ
जरूर चलू अहाँ
चलू हुनका जे छै से अहाँके अथि कुम्हरौरी जे होइए अपन सभके
हँ जे माँ सभ बनबै छै कुम्हरौरी अदौरी पता नय चरौरी कथी सब
हँ
पापरो बनबै छै
आ पापड़ बनबे छथिन ओ सब जे अथी के चाउर के बनैया त ओ सभ जे छै ने से अहाँके हुनका सभके जे देखेबनि त ओ सभ कहथिन जे हम सभ बाहर मे खरीदै छीियै अहाँ सब बनबै छियै
हँ ऊ ई बात कहै छलखिन हँ जे हमसब खरीदे छीैई से
और अथी जे छै से ओ जात मे जे अपना सब दाल दर्रे छियै नय दाल के जेना अथी ह
खेसारी के मूंग के दाल ई सब जे राहरि मे दगरो छियै अपना सब जे खेत से अनै छियै और तकर बाद जे छै से ओकरा औ सुखा के तकर बाद जे दर्रे छियै ओ सभ हुनका देखेबनि उखर मे जे अपना सभ धान के अथि कुटै छियै से सब हुनका देखेबनि एतेक हुनका सबके नीक लगतैन हुनका सबके बड नीक लगतैन
सही बात अहाँ कहै छी ई बात ए बेर जरूर हुनका आनै छी
हँ ओ फेर कहता जे हम अहाँके एतेक नीक हमरा लागल तकर बाद ओ देखबे जे हर बेर अहाँ के जे छै से गाँंव के अबे के लेल अथी करता
हँ तैयार रहथिन जे ठीक छै हमहूँ जायब
हुनका जे छै से अहाँके घाट पर मे ल जायब ओर जे छै से भोरे जे छै से हुनका कहबनि स्नान क लिअ